तांजो आवाज़ वरी न पयो अचे।
अच्छा वो माँखे लॻे थोे इते मुंजे नेटवर्क थो होत हले हा मां। तव्हां खां पुछां पई थोरो मांखे ॿुधा न हे जेका एम ए तव्हां सिंधीअ में कई वई त हिनन में।
आवाज़ आवाज़ थोरो वधीक कयो न।
अच्छा हाणे अचेव थी?
थोरो ज़ोर सां।
हाणे अचेवे थी आवाज़?
हा हाणे ठीक आ।
हा मां पुछां पई थोरो ॿुधायो न जीअं एमए सिंधी में तव्हां कई वई‌ त छा हूंदो आहे हुनजो सिलेबस, कहिड़ियूं किताबा कहिड़े ऑथर्स खे तव्हां पढ़ंदा हु। और जीअं देवनागरी सिंधी में जीअं सिंधी त कहिड़ा मतलब कहिड़ा जीअं असां इंगलिश पढ़ंदाऊूं त अलॻि अलॻि ऑथर जा अलि अलॻि वर्क हूंदा आहिनि न सिंधी में त्हां ईअं जो ईअं पढ़ंदायो छाा पढदा हुन में।
उन में बि असांजा चार सबजेक्ट्स हुया।
अछा
त हा मत टू इयर्स जो ई हूंदो आ इहो बि, इंग्लिश वांगुरु ही सेम हूंदो आ लिटरेचर। त हिन में पोएट्री, स्टोरीस हा पोट टी सेक्शन हुयो काव्य अलॻ हुयो मतलब ऐं लेसन्स अलॻ हुया।
अच्छा
ऐं सिंधी ऑथर्स ही जेके आहिनि।
अच्छा त इ इहे जेके सिंधी ऑथर्स हूंदा आहिनि हे मतलब असांजा सब सिंधी जेके उते पाकिस्तान में जीअं रहंदा हुआसीं
हाणे उहो त मूंखे आइडिया न आहे पाकिस्तानी हुया की हितां जा ही हुया। लेकिन मतलब जेके असां टेंथ ताईं असांखे हिकु सबजेक्ट हूंदो हुयो। ट्वैेल्थ ताईं भाई कंपलसरी सिंधी खणणी तव।
अच्छा
माना इंग्लिश मीडियम पढ़ंदव त बि तव्हांखे हिकु सब्जेक्ट पंहिंजो लैंग्वेज जो खणणो ई आ मां मातृभाषा जो, त ट्वैेल्थ ताईं उहो हुयो मुंजो।
अच्छा त ट्वैल्थ ताईं मतलब हिकड़ी मातृभाषा तव्हां सिंधी खई हुई पो?
हा, भले असांजी स्टेट लैंग्वेज मराठी हूंदी हुई, मराठी त कंदा ही हआसीं।
अचछा!
मराठी, हिंदी, सिंधी, इंग्लिश चार लैंग्वेजिस असां हुते सिखंदा हुआसीं।
अच्छा उते मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में मराठी त आहे ही आहे और इंग्लिश बि आहे बाक़ी की हिंदी बि और सिंधी बि।
सिंधी बि हा।
अच्छा त तव्हां मतलब इलैवं ट्वैेल्थ में बि सिंधी
सिंधी मां खयो हो सिंधी भाषा खई हुई। त हुनजो हिकु ही टेक्स्ट बुक हूंदो हुयो असांजो।
हा इलेवन ट्वेल्थ में त, हा नैचुरली स्कूल में त हिक ही हूंदो, हा।
पोइ एफ आाए एफ वाय टी वाय में न हुयो मां हुनन में कॉमर्स कई हुई। हम्म इन खां पो, मां आर्ट्स में वयम।
पो मास्टर्स वरी सिंधी में
हा त असांजा सर बि ॿ ही हूंदा हुया पढ़ाइण वारा बि।
अच्छा जेके सिंधी पढ़ाईंदा हुआ हुते डिपार्टमेंट में।
कलीना यूनिवर्सिटी आ मुंबई में।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त पो हे सिंधी सिंधी लेखक जेके आहिनि हे काथों जा असांजे हिते मतलब सिंधी लेखक जेके हूंदा आहिन उहे उतो जा ई पाकिस्तान, वारे उन एरिए जा, जाते असां पहि रौं, रहींदा हुयासे असांजा वॾा जाथे हुया।
न न उहे त न हुया, छो जो एॾी उर्दू टाइप सिंधी न पढ़दां हासीं असां।
अच्छा, उहा उर्दू टाइप सिंधी थी वेंदी आ, बिल्कुल उहा वारी।
त, वर्ड्स उर्द ई हूंदा एन, न अगर पाकिस्तानी हुजे हां त।
अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, असांजी वरी इतों वारी जीअं असां पान् जेका सिंधी
हा, उनमें उर्दू तव।
अच्छा, पो तव्हां त सिंधी जीअं देवनागरी में, मतलब देवनागरी में ई सिंधी लिखदा हुयावे।
हा, जीअं देवनागरी में जीअं तव्हां ऐप में पढ़ो ता पया, एप अगर काई ॾिसंदव।
हा
त उअंई बस जेके मेन कैरेक्टर्स असांजा हूंदा एन, हे अल्फॉबेट्स अलग हूंदा एन न चार। सिंधी देवनागरीअ जा।
अच्छा
हा, हुनमें सिं जीअं असां ग लिखंदायूं, हिंदीअ में ग़।
हा हा हा
त, सिंधीअ में वरी ग जेठां हिक लाइन ईंदी आ।
अच्छा, अगर अस्
त, ॻालायो असां ॻालायो चवंदा आयूं, न ॻाल्हायो न चवंदायूं।
हा हा हा, सही सही ता चओ, सही ता चओ, ॻाल्हायो त हू हिंदी वारो ग न हूंदो आ, लाइन अची वेंदी आ, अच्छा!
प्रोनांसिएशन असांजी चेंज थी वेंदी आ न।
अच्छा, त हे हिंदी जी जेका मत् मतलब वर्ण मालाए, उहा थोडी अलग हूंदी देवनागरी खौ? मतलब देवनागरी में भी अगर अपन अगर सिंधी में लिखूं ता, जीअं ग जे हेठों चयो ता लाइन अची वेंदी आ, त ईएं ॿे बि अख़रन में इहो फर्क़ हूंदो जीएं, जे, एस उर्दू में समझदाऊं जीञं हिक लिखदायूं हिक ज, हिक चैंदो आ ज़ विंदी अची अची वेंदी आह हेठ, नुख्तो। त, ईंएं सिंधी में असांजी हे ग और सिंधी वारे ॻ में हेठ उहा लाइन अची वेंदी।
हा, हाणे जीअं ज जहाज़
हा, त हिक जहाज़ में पहरयों वारो ज त हिंदी वारो ज थी व्यो और ज़ में वरी बिंदी लॻी वई।
ऐं, अगर असां सॼो स सॼो लिखंदासीं सॼो
सॼो हा!
हा, त उन में उहा लाइन अची वेंदी ज जे हेठां।
अच्छा, ज जे हेठां लाइन अची वेंदी, त उहो सॼो सॼो सॼो सॼो ॾयो, हा ठीक आ।
हाणे जीअं त, त दरवाज़ा थींदा एन।
हा
त तीअं असांजी हिक ॿीं थींदी आ, द जेठां न हूंदो आ, लेकिन असां जेका क, ख, ग, न वांगुर न हूंदी आ न लिखण जो अखर
हा
उन जे हेठां, न जे हेठां लाइन अची वेंदी, डॉट न ईंदी।
अच्छा, लाइन अची वेंदी ही।
हा त उहा ॾह ॾह थी वेंदी हुई, ॾेढ ॾ
अच्छा असां जिंअ ॾाह चईंदाऊं हूं! गिनती में जीअं ॾाह चईंदाउं, हअच्छा- अच्छा अच्छा अच्छा।
सिंधी इहे प्रोनाउंसिएशन कढी सघंदा आहिन, ॿिया न कढी सघंदा आहिन ॿी लेंंग्वेज वारा।
अच्छा इहो बि आहे छा? हाणे असां जीअं इ सॼो चवंदा आहियूं या असां ॻाल्हायूं चवंदाऊूं त इहा जेकी साउंड आ, इहे असां असांजी भाषा मां इहा साउंड
हा तां कोशिश कयोयो भले ॿिए कंहिं कॉस्ट वारे खे चवाराईंदव न, चओ, न चई सघंदव उहो। हा, ग ॾ
अच्छा असां जीअं चवंदा आहियूं न भई ॾियो गरम फुल्को ॾियो त उहो डन ॾियो डन त हुनजे हेतो लाइन लॻ
ऐं तव्हां इहे प्रोनाउंस सिचुएशन कढंदव न, ॿी हिकु मज़ेदार ॻाल्हि थी ॿुधायांव, इन में असांजी हवा मुंहं मां ॿाहिरि निकिरंदी आहे, ॾह, आवाज़ु ॿाहिर साइड इंदव।
अच्छा, ॾ, अच्छा!
त कुछु माना ईअं हूंदो आ साउंड ते ई अंदरि या ॿाहिरि करण जो ई। तॾहिं असां उहो कढी सघंदा आहियूं।
अच्छा, त उहो असां छा आहे छोकि असां पंहिंजे घर में वॾनि खे ॿुधाऊं त असां पंहिंजो पाण ऑटोमैटिकली असां उहो करूं था इन करे उहा साउंड उहे निकिरे थी।
हा, छोजो मां कोशिश कई हुई ॿिए कॉस्ट वारनि खे सेखारण जी त उन्हनि जा इहे अख़र ई न पिया निकिरनि।
अच्छा! मतिलब बात उ निकिरणी मुश्किल आ छोकि इय साउंड न निनकरंदी।
हा उन्हनि खे प्रैक्टिस करणी पवंदी आ।
अच्छा अचछा अछा अच्छा, उन साउंड कढण लाइ प्रक्टिस करणी पवदी, सही ॻाल् आहे। उअं बि हर- हर भाषा जी जेका ध्वन हूंदी आ न, साउंड हूंदी आ, उहा अलॻि हूंदी आ त ह असांजी सिंधी भाषा जी साउंड आ।
राइट
अच्छा मांखे ॾाढो सुठो थो लॻे ह सब छोकि थींदो आ न भई पंहिंजी भाषा आहे। घरनि में ॻाल्हायूं था, वॾनि सां ॻाल्हायूं था, लेकिन असां पंहिंजी वर्कप्लेस ते या आम असां समाज में जॾहिं निकरूं था शॉपिंग वॉपिंग करूं था त असां सिंधी नथा ॻाल्हाए सघूं न। पो त असां इंग्लिश में ॻाल्हाईंदाऊूं कुछु या हिंदी में ॻाल्हाईंदाऊूं त हे लॻदो आ पांजी जेका भाषा आहे, पांजो जेको मूल आ उहो त पकड़ियल हुजे न, उहो छॾे न माण्हू। हा और हेसन सिनी हा
सिंधी लैंग्वेज बि मतलबु ॾिठो वञे त सिंधी माण्हू त हर, दुनिया में हर जॻह साजल आहिनि।
हर जॻहि फैलियल आहिनि।
हा ऐं सोचो केतिरो पंहिंजी लैंग्वेज खे वधाए सघनि था पिया। प्रमोट करे सघनि था पिया!
करे सघंन था और हे हे जेके इहे जेको कमु करनि था असां हाणे जीअं कार्य एप ते ॻाल्हायूं था त इन्हनि जेको इहो कमु शुरू कयो आहे, सुठो कमु कयो थऊं, छोकि न त ईअं त असांजी भाषा ख़तमु थी वेंदी, छोकि हाणे असां असांजी बि ॾ ॻलती कंहिंजी बि न आहे, हाणे असां ॿाहिरि था निकिरूं, ॿार स्कूल था वञनि, कॉलेज था वञन असां पाण। त माण्हू सिंधी में कीअं ॻालाईंदो हुते त या त इंगलिश में ॻाल्हाइणो थो पए, छो की भई हाणे। हा ग्लोबल लैंग्वेज आ। और या वरी पंहिंजी जेका स्टेट में हिंदी भाषा हलदी आ। उन में माण्हू ॻाल्हाए थो, त सिंधी में। त सिर्फ़ घर जे अंदर था ॻाल्हायूं न।
अॼुकल्ह उहो बि माण्हू पसंद नथा कन। घर में बि ॿारन खे नथा सेखारन।
न था सेखारन और ॿारनजी बि छा आहे सॼो ॾींहुं जॾहिं पंहिंजे दोस्तन खां स्कूल में सभ। असां हिंदी में ॻाल्हायन था। त घर अची करे बि हिक बार त उहा ई भाषा हावी थी थिए न। पो विच विच में भई वॾा अगर घर में आहिन त उहे ॻाल्हाइन था सिंधी में। बाक़ी, असां हाणे मां पाणखे बि ॾिसां त मां पंहिंजे ॿारनि सां। सिंधी में न ॻाल्हाईंदीयां मां हिंदी में ई ॻाल्हंद आहिया पंजे ॿारन सां। त पो, ईअं लॻंदो आ। की न, असां न ॻाल्हाईंदासीं घर में अगरि, त ॿार सिंधी कीअं सिखंदा असांजा।
उहो ई आहे न। उहो ई मारे था छॾन न। लैंग्वेज खे ई मरी वेंदीअ।
हा, त बस इहो, इहो ई प्रयास आ नकी पंहिंजी भाषा खे बच। चांहे जो ई इहा कोशिश था करन ना की भाषा असांजी बचे सलामत हुजे।
बिल्कुल, छोजो इहा ॻाल्हाइण सां ई बचंदी।
हां, सही ॻाल्ह आ भाषा त ॻाल्हाइण सां ई बचंदी उजी। भाषा जो जीवन त इहो ई आहे न की माण्हू उनखे बोलचाल में यूज करन।
बिल्कुल, अगरि न ॻाल्हाईंदासीं त मरी वेंदी इहा भाषा।
सही सही, सही ता चओ। सही ता चओ। और असांजा सिंधी उएं बि। जेको बि हुयो कुदरत जो हुकुम बिखरी विया आहिन। पंहिंजी, हिकु जेका सिंध प्रांत आ त उहा त हाणे आहे न। त अलॻ, अलॻ, अलॻ, अलॻ जॻह ते बिखरी विया आहिन त हाणे जेको जात। किथे रहे थो, उतां जा माण्हू और उ। तुंहिंजी भाषा ई वधीक उजे संपर्क में अचे थी न। बस, उहो आ।
उहो ई बस। पाण्हू ॻाल्हाईंदा रहन, उहो ई बैस्ट आ।
उहो ई बैस्ट आ।
ब्यो। तां बाक़ी फ्यूचर्स हाणे अॻते हली छा कंदव, छुटी घणे बजे मिलंदव कॉलेज मां।
छुटी मुंहिंजी थींदी आ साढे चईं। सा हा। एॾो टाइम आहे, साढा चार हिते वजंदा आहिन, घर पुज़दे, पुज़दे साढा पंज कलाक लॻी वेंदो आ परे आ थोरो।
अच्छा, घणा लेक्चर्स वठंदा आहियो तव्हां?
ॾीं में कॾहिं चार हूंदा आहिन, कॾहिं ट्रे हूंदा आहिन, कॾहिं कॾहिं पंज बि हूंदा आहिन घणो करे ट्रे हूंदा आहिन। अधिकतर ट्रे चार। ट्रे चार ॾींहं हूंदा आहिन, हाणे हालांकी छुटियूंन ॿारन जूं छोकी एक्ज़ाम थी वया आहिन। लेक्चर्स न आहिन पर ॿियो कम हूंदो आ ऑफ़िस जो कम। अज् सिलेबस जो कम, वरी एक्ज़ाम थी वेंदा आहिन त कॉपीस चैक करण जो कम हाणे उहो। हले, थो हा, हलो अ। असांखे त वेणो ई पवंदो आ हा छुट्टी विच में ॾींदा आहिन त ॾींदा आहिन बाक़ी हिक सॾी समर लीव या अहिड़ो। कुछ न ॾींदा आहिन, पंहिंजी मर्ज़ी सां। असां सां वठूं त हफ़्तो खनि वठी सघदाऊं छटियुनि में छोकी क्लासिस न हूंदियूं आहिनि। बाक़ी हिननि जी तरफ़ खों छुटी न हूंदी आहे, प्राइवेट सेक्टर आ, त हे त सॼो ई साल हलंदा आहिनि और एडमिशन टाइम आ न, हाणे एडमिशन हलनि था नए से नए नयो जेको सेशन शुरू थींदो। छवीह सतावीह उनजा एडमिशन था हलनि ईअं, हा। हलो, असांजो ॾह मिंट बि पूरा थी वियो, माखे ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाइणु और हे जेको सभु सिंधी लैंग्वेज जे बारे में तव्हां माखे ॿुधायो हुई। मिंजो लैंग्वेज में इंट्रेस्ट आ त हे माखे सुठो लॻदो आ कंहिं बि भाषा जी जे का बारीकी हूंदी आ न उ उनजे बारे में जॾीं पतो पएंदो आ त हलो ठीकु आ।
हलो, आवाज अचे थी हा हा मुंहिंजी लाइट बंदि थी वई त डेटा ऑन कई
अच्छा इनी करे हिकु सेकिड खां तव्हांजी आवाज़ बंदि थी वई हुई। हा, हलो ठीकु आ, ठीकु आ। हा हा, टाइम थी वियो आहे ठीकु आ हा हा पो वरी ॻाल्हाईंदासी। ए बाए।